चल छै
जी हमर सब नीक छै अहाँ अपन बताउ ने अपने के की हाल छय
हमर सब हाल नीक छय सबके घर परिवार लोक सब माय बाबूजी भाय बहिन चाची चाची सब नय छै आओरु बतेइ रुआ घर के लोग सब नीक छय
जी हमर घर के लोक सब नीक छै अहाके घर के लोको सब नीक छै ने
हँ हमर घर के लोग सब नीक छै सब बढ़ियां छै ओर बताई छै माय बाबूजी सब नीक छय
जी नीक छै अहाँके एकाउंट बइन गेल छै
ह सब बढ़िया ह क सब हो गेल छै काम उ सब हो गेल छै ओर
न बताबै छै काहे बन्द कऽ रहल छै
न ओ तऽ न पूछै छै बस भर दै छै फरम हो जाइ छै ओर बताय छी रोआ मटन तऽ कहै छै खिल ल बाबा आइ छै म त अर आय छै आ मट न खिल लइ छै क ह
आ कालू खाय छी बोलू अहाँ कितना खाइ छी अहाँ ई बताब कितना खाय छी हम अहाँ
तऽ चार पीस खाय छै चार पीस में मजा हो जाइ छै
न पीस न बताउ हमरा पीस न समझ में आबै छै अहाँ बताउ के कितना ग्राम या कितना किलो खाई छी ई बताउ
ताजी नय अढ़ाइ सए गैराम बस काफी छै अढ़ाइ सएै
अच्छा अढ़ाई सए ग्राम खाइ छी अहाँ अभी आम हमरा घर दस रुपमे रुपे लागै छय आउ हम अहाँके खिला दे
ए तऽ क्वइसन मात कहै छय टाइम छय झ छै बाहर निकले के मन न करै छै गर्मी कम रहै छै ओहिस नय मन कर छै एका बाद काम पड़े छै ने तऽ जब आय छै तऽ ले के आ छै ठ ह रुके बाद याद रखै छी
से हम ल देबे छी खाली मटने न खाय छी खस्सी के खाय छी कि मुर्गा
मटर मतलब चन कहइ छै मुर्गा चिकन मतलब मुर्गाे छै ओ क भूल जाइ छय
ठीक नय नय हम सुनै छी न हमरा यादे रहै छै हमर दिमाग तनि खराब हो जाइ छै
का खाई छी
अ खाना पीना खाय छीयै भात दाल तरकारी खाय छी आर कछो खा छय
चिकेन रोग नय खइ छ आज
हम चिकेन न खाय छी अ खायवला सामान
हपता कऽ बरा चिकन रोवा खाय छय
हम ना खाई छी चिकेन हफ्ता में एको बार
नय खाली मटन खाइ छै
हँ ऐखन मटन खाय छी
बटर कोज भी खाइ छै आमे
कहइ छय
का बोलै छी
त त मटन रोग को ब खाय जाइ छी
न हम न खाय छी मटन जे दिन बने छै ओ दिन खाय छी जे दिन न बने छै ओ दिन न खाय छै जेना देखै छी
ओ बात रो नीक कहै छय ओर बताय छै रहु एगो सुनै छै पूर्या से एगो होटल रहै छै काफी अच्छा पिज्जा ब खआइ छय ओ ओ अभी फुरै छै
नय तऽ ओ होटल हम गाँंव मे न छै ओ गाँंव से दूर पाँच साल पाँच किलोमीटर दूर छय ओ होटल समझै छी तऽ वहाँ पे बनै छै वहाँ में बड़ा दिक्कत हँ दिक्कतो होइ छै वहाँ पे जाय के पड़ै छय ऑर्डर देबे के पड़ै छै ओ खियाबो न करै छै होटल न छय बस एगो छोटे चुके रूम होके छय वहाँ मतलब ई होइ छय कि बैठे वला वहा पे जाके बैठे छी ऑर्डर कर देवे छी ओ आके ला के दे देबै
हँ त र ब तऽ सह कह छै समस्या बहुत दूर रहइ छय आधा घंटा ऑर्डर में लाग जाइ छै टाइम नि निकके त दू घंटाे टाइम निकाल के ही जाइ छै तब ठीक से खा पाइ छै ने
लेकिन एने दू बार से ओ नौटंकी जानै छै की करै छै की करै छय पहिले की होत पहिले की करत रहै छय कि पहिले जाइत रहै छी ने तऽ खूब तनि लेट लेबे छै आ बढ़िया से सिजा उजा के देबत रहे छय लेकिन अब की करै छय जल्दिए बना देबै छै दू बार से आ काँचे काँचे दे देबे छय
इह गलत बात छै खाचा खाचा खाइ छै तऽ पेट मे खराब हो जाइ छय त न बोै छ न क बोलै छै क क की खिराइ छै
हं ए हमने देखाय के भूल जाइ छी अब जाइ छै ने देखे छी मतलब की करै छय पहली बार जब पहिले दू बार गेल रहे छै न तऽ ओ आराम से की करै छय कि खूब बढ़िया से चिजवा के सीधा सिझा देबे छय अभ अभी एम के बार गेल रहै छी तऽ देखै छी तऽ बड़ा मतलब उजरे उजरे छोड़ देवे छै परेशान कर देवे छै
तब कैसे रेट खिलाई होइ छै महंग खिलाई छै कि सस्ता खिलाई छै
ह बड़ा सस्ता नु खिलय छै मोतिहारी से करीब जेतमे मोतिहारी मे छोटका देवय छै नु समझै छै खाली नॉर्मल देवे छै उतना मे यहा पनीर डाल के डबल चीज जड़े टमाटर शिमला मिर्ची सब सब डाल के देवे छै
बाकी काफी तऽ ठीके छै त काफी पुरान होटल रहै छै
न क पता हम न जानै छ इहाँ जो मिलै छै नु वेहे वे अगर चीज मोतिहारी में खाय छी तऽ सात सौ आठ सौ रुपआ पड़े छै
यहाँ यहाँ महग पड़ै छै उम्हर सस्ता पड़ै छै
हँ आ आ स्वादो मे अंतर हो जाइ छै
स्वाद मे कहाँ के अच्छा लगे छै यहाँ क अच्छा लगे छै कि हुआ का अच्छा लगे छै
हँ स्वाद मे उ उहे के अच्छा लागै छै
इ तऽ रेटो मे तऽ अंतर रहै छै रेट य काफी महग रहै छै यह जे साल मटन खाइ छै
हँ जयसवाल में मटन तऽ खैले छी लेकिन बारा दिन हो गेल छै
ओ बारा दिन होग छै र तऽ आइ छै मटन इ खइ छै बढ़आ से कतना दिन पहले कतना दिन पहले जाए के जयसवाल में मटन खाइ छै
अ बहुत दिन हो गेल छै उना तो साल हो गेल छै मटन
केकरा साथे अकेले अकेले खायके छै खाइ छै कि किसी और के साथ खाइ छै
अकेले खाइ छी
कैस ने कैसे रे दू सौ मे खिआए छै
नहि होटलो वा में कहै छी अहाँ होटल मे अभी हम कहाँ एको बार खाइने छी अपने होटल मे अभी खाली खयले छी जयसवाल घरे आयल रहै छै
तऽ ओ खैले रहै छै मटका वाला ओकरा आबै रहै छै
मटका वाल त काफी कभी सुनै छै महंग रहै छै लेकिन स्वाद म बहुत नीक लागै छै महंग रहै छै स मटका के
हँ महंग तऽ रहै छै लेकिन ए ज ज्यादा महंग न होके छै ओ ती दू तीन सो रुपआ ज्यादा महंग होइ छै स्वादो उतना मतलब क उतना अंतर न होकै छै कनी मनि अन्तर होकै छै
आ मटका के तो स्वाद थोरा काफी नीक लागे छै स्वाद में थोड़ा मि मिठापन और अलग टेस्ट रहै छै
हं ई त बात अहां सही कहै
मटि वाल कौ बेर खाइ छै
बहुत दिन हो गेल रहै छै एक बार तऽ खैबे करले छी
ह लाइ है साथ मे खिआइ छै
हँ ई तऽ बात इ बात त अहाँ सही कहै छी
और बताै छै को त काम रौअसब सब हो गेल छै क कैयार वस्तु छै कि आइ छै
अब हमरा कहाँ काम छै सुनै छी कि देखै छी सोचै छी कि उ ताबेतक ओ स्कुल मे एग्जाम छै
कम ए्जाम कम एग्जाम रहै छै सुनै छी एजाम करै छी
हमहु कहाँ भी देखे छीयै कहाँ हमरोपे मैसेज आयल छै
अभी एग्जाम नहि रहै छै प गर्मी के छुट्टी पड़ल छै गर्मी के छुटटी ख जाइ छै तभी एकजाम के खबर सुनै छै काफी टाइम से अ तो गर्मी छै। बहुत टा आब त छु स्कुल सब खुले छै कोचिंग सब गर्मी के छुट्टी लागे छा खतम हो छै
ई तऽ बात आ नीके कहै छै
गर्मी मे कही गर्मी में कही घूमे जाय छै कि ने खेत बगीचा र में
न हम घरे घुमे कहां जाइ छी
ची
अहाँके तरफ छै छीय मोतिहारी मे पनीर वाला एगो रोल एगो अंडा रोल ओमें पनीर डाल देवे छै त अस्सी रुपये प लेबे छै ओ मात्र गिन के पाँच गो पनीर डाले छै
ओ बात सहि कहै छै महग रहै छै कि स्वाद कैसन रहै छै
ए पनीरो के स्वादो तनि उतना नीक न रहे छै तनी अजीबे लागै छै तैयौ मतलब खाय वला न न प जैसे एकरो एकरो लोक कहै छै नु ओहिसही अछि
कैसे पड़ै छै कैसे दै छै कैसे रेट देबै छै
अस्सी रुपआ में देवे छै
हँ तऽ स्वाद कैसन रहै छै बढ़िया रहै छै स्वाद
जी बढ़ीया रहै छै
के के के के कब खाय छै
अ ज्यादा खाय छै जैसे कि अ ओ दिन आयल रहै छै
हू
ओहि दिन खैले रहै छियै
ओ दिन कहबै त रउआ चलबै छै अपन डेरा होयं छै
राति मे के छौ बजे गेल रहै छै छौ साढ़े छौ तक पहुँचल जाइ छै
बस दिन भर मिलैत छै कि खाली शाम मे मिलैत छै
छौ साढ़े छौ तक मिल जाय छै
बढ़िया छै ठीक फिर हम बात मे कॉल करे छियै थोड़ा काम आय छियै रखै छियै
ठीक ठीक